आबि गेलैजाम लऽ तऽ
हँ हँ आबि गेलियै चारे बजे एलियै लेकिन फ्री तहने भेलहुँ तऽ अहाँके मैसेज केलहुँ
हँ हँ फेर हमरो कनि एमहर खाम सब रहे किछ किछ
ह
उएह सबमें लाग गेल यै केहन गेलो एग्जाम
एग्जाम गेलै हन बढ़िआं ह हूँ आ जे कत भेल सीटे बहुत कम छै ने अठहत्तरेगो पोस्टे छै
हँ देखि न आब की छौ कहिया तक एकर अथि हते
दू तीन महीना टाइम लागबे करते मिनिमम प्री छिय आंसर सीट नहि दै छै बिहार वला एग्जाम किछो नहि नहि क्वेेश्चन बाहर आबऽ दै छै नहि आंसर किछो
हँ त त अपने मिलै य फिर भी
हँ अपने मिललियै हन तऽ ओहि हिसाब से ठीक ठाक छै बकी जे हय आगू
हँ हँ अरे ठीक छौ बढ़िए जेतौ पॉजिटिव रह सोच एकदम सही राख
हँ
आ गाँव सब ने जबि खा
गाँवसभ नहि जेयबै जाइतियै रक्षाबन्धन सभ टाइम मे या उ लास टाइम मे उम्हर ओहि टाइम मे भोजो सब छै लेकिन एग्जाम हमर छै ने पी जी वला बी पी बी पी एस सी के एग्जाम सेहो छब्बीस जुलाई क छै तऽ अगर ओ सब गाँंवके आसपास मे देतै सहरसा सब सेंटर तहन जेबै नहि तऽ नहि जेबै
ह भोज कथीके
भोज हेतै बिक्रम भाईजी के नानी वला बरखी के
ओ अच्छा ओ त उएह तऽ कहियै एहि महीनामे तऽ शादी बियाह सब नहि होइ छै किछो
ह श्रध वला भोज सब एखन बेसी होइ छै गाँवमे
हँ गाँव हम तऽ गाँवमे ककरो चीन से नहि छियै मतलब ककरो बारेमे जेबे नहि करै छी देखही लेकिन एखनो अगर तू बात करै छै किओ तऽ हमरा समझ में आबै छै ने जे अच्छा ओ अच्छा ओ एना कर एतो हम ने ककरो पहचानबे नहि करै छिय ककरो तऽ नहि अथी लागे छै ककरो बारे मे माँ ओ समाद कहलक ने ओकरा ई भेलै तऽ ओ हन ह तऽ ह हँ ह बगोले नहि चिहने छियै ककरो भी नहि आ मग अपने अंगना के लोक सबके हम अगर तू कह ग्यारहो फरीको में सब के तऽ हम ने चिनहे छिए
हेय ग्यारह तक धिय पुता सबके नहि चिन्हैते रहै बकी सभ त नमहर सब चिन्हैते है
हँ नमहर सबके चिन्है छियै चाची सबके अरे हमस चाचियो सब के नहि चिन्है छलियै लेकिन एम्हर आब कऽ आब चाची के फेर ठ चिन्ह लागलियै हन कोन
ह ठीके
आवाज बाहर से आबैय या ह पाठक जी के
हँ एखने एलखिन हेन बाहर से तऽ हुनका सबके गेले त एखनो माँ के बिना आदेश से नहि जाई छथिन आबै छथिन तऽ कनो माँ माछ लैत अबै छथिन हुनकर सब के आदत छै मातृभक्त छथिन एतऽ सभ होने छै माय बाप तऽ जादा जुड़ाव छन
बढ़िआ छै रहै
अच्छा छै नइ कहाँ देखै छियै काइल हमरे बच्चा छै ने धीरज एते बढ़ियाँ से नहि रहतै हमरा लागय जेना ई सभ एखनोह तक हर चीज मतलब बचेनाई पुछनाइ उसब नहि आइ काल्हि के जेनरेशन कहाँ कऽ पाब छै
ह त आइ काल्हि मे एहिमे गलती खाली बच्चे के नहि छै गार्जियनो के पहिलेके गार्जियन आओर एखन गार्जियन मे बहुत जादा फर्को छै ने
हाँ हाँ हाँ
मेन छै समयके ह
त त की भेले आइ काल्हि मे हमरे दूगो बच्चा छै दूगो फोल छै बाते चीत ओक मतलब कम्युनिकेशने खतम भऽ गेल छै माय बाप के ज्यादा बुझलीए ने सामने सँ से बस जरूरत भर काम छै पैसा के काज के बाहर जाय के ओ ठीक छै तकर बाद ओ ओकर दुनिआँ तऽ फोन छै कम्प्यूटर छै ओहि सबमे लागल छै हँ आ हमर सब तऽ पहिलुका बच्चा हम हीँ सभ रहियै तऽ एखन तक जाई छै तऽ जते गाँंव गेलो तऽ फोन तोल के याद न रहल छै क छै माँ जतत एखनो तक माँ रहतौ त ओहि रूम में रहबो फेर माँ ओहि घर जेतौ तऽ ओहि घर में पीछा पीछा एकरो तक हमरा सब के आदत छै माँये जते रहलो भेजलक तते ही बैसल रहलो बात कर रहलो किछो भी ऐम्हर ओम्हर
हं
आ एखनका बच्चा कते जाही ओकरा रूम में तऽ कहतहु क्या है ओ एनाही बात करतौ हम तऽ दु थप्पड़ दै छियै एत क्यूबोला कहाँ कुछ कए कहाँ किछ केलिय ओ किछो नहि केलिय ने बाजै किया त आबि गेलिय अच्छा नहि लागल एक त केो अलवी दुनिया छै
उएह पहिले के टाइम पर किओ कोनो प्रोजन सब में जाय सब बच्चा सब होय साथे मिल के सब खेले धूपे आई काल्हि में सब फोने में लागल रहल छै
कोने में लागल रहैत छै सब सँ राति के जे देखबैहिन एखन कनी गर्मी छै तऽ एखन तऽ सब एके घरे तऽ हमरा सबके घरमे सुते छै खाना सबेरे भए जाय छै मतलब हमर बाबू जी के बनायल छै नियम त‌ आठ बजे तक खाना भए जाय छै आब शुरूसँ भऽ गेल ह त हमरो सब काज रोज हमरा सब के हमरा सब के घर आठ बजे तक हँ खाना पीना समाप्त भऽ जेतौ स्टारटिंग तऽ बाबूजी ऑस जाइ छलखिन ने ओ सुब मतलब सुबह के चारिजे उठ जे छथिन एखनो उठै छथिन तऽ जे आदमी चारि बजे उठ जेतै सबेरे के हुनकर घर आंगन काम भऽ जाई छै तऽ दिनो के खाना ओ दस ग्यारह बजे तक खा लै छथिन तऽ हुनका तऽ स्वाभाविक छै सवेरे फेर कनी देर सुतलैथ तऽ दू बजे लोक हां नॉर्मली एकम बहुत पुछहि खेनाइ खाय छै दू बजे हुनका संझुका चाय चाही फेर चारि बजे के नाश्ता करतौ ने तऽ आठ बजे से भूख लगते तू आठ बजे तक खा लै छथिन तऽ आब हमरो सबके आदत भ गेल छै कि सब उएह हेतै आसे बेड़ पर नौ बजे दस बजे तक चलि जाइ छै लोग लेकिन सुते थोड़े छै फोन दुआरे त रूम मे देखबिही त चाइर गो फोन चलैत रहे छै ओ कखनोकखनो सोचै छिय किया की दुनियाँ छे सब के अलग अलग फोन छै एखन एके रूम सब रुम में सब सुतय छै सब अपन अपन फोन में छै ककरो कोनो मतलब नहि ककरो से बात चीत किया करतै सब लोग अपना फोन में बिजी छै ककरो मैच चलि रहल ककरो रील्स चलि रहल ककरो हमर सीरियल चलि रहल छै मतलब आब ओहा छै
सब के अपन एगो दुनिआ अलग बनि गेल हेन आब पहिले लोक लोक से इंटरटेनमेंट पहिले साधन नहि ने रहे रह सब सबके
नहि नहि रहै हमसभ हम अपन बात बताबै छियौ हम जे अभी परहारी हु मतलब
ह
हम तऽ आबेै तीन ती कहियो कहियो चारि चारि साल पर हम अबिय पढ़ारी तऽ मतलब बच्चा मे आयल रहहियै तकर बाद एके बेर हम एट नाइन मे आयल रहियै तऽ बड़े भऽ के आयल रहिय हँ सोचि तू तऽ हम गुुरिया रहै ी रहे हमर फुआ छोट पटी तऽ ओ दीदी और गुड़िया जे दुनू रहे त ओ हमसभ भरि भरि राति बाते करैत रह रहि जाइयै दीदीसँ आऔर गुड़िया सब एना हो आ एखनका आ एखरो आबे छै हमर ननित सबके बच्चा सब आबे छथि पलक सब आबै छथि ठीक छै प्यार प्रेम छै कनि देर रहले तकर बाद फेरो सब अपन अपना होने में लगतै आ हमसभ पूरा एकदम हम तऽ अकेले रहै छलियै ने पढ़यमे तऽ हमरा तऽ आओर बड नीक लागल लोकसभ जतहु रहै और हम पूरा दिन संगे टाइम पर तऽ मतलब पघाड़ी आदमी के रहै तऽ दस दिन पहिले तऽ प्लानिंग चलैत रहै हम जेबै तऽ ओकराँ बात करबै ओकराँ बात करबै आ तऽ मानबो बड करे सब हमरा कियकि कभी कभी जे ए तऽ बेसी ने मानै छै लोक
हँ ई बात तऽ छैहे जे बहुत दिन प्रयाय लोग कऽ कनी मान दान कनि ज्यादा होइ छै
उएहय हमरा कनि रहिय नहि तऽ कनी जादा ह पप्पे रहथि हमरा जादा हम अपना अंगना के ल चिन्है छलियै बुझलियै मतलब ई मौसम सब जे छौ से ई रौशन भाय जी सँ और अपन अंगना के जे छै से दुनू गोटा के एगो तोरा अंगगना के लो के चेने छले कियाकि मौसी से मिले जेबे करियै हर बिज सब दिन तोरा अङगना के जे ह मतलब तोरो अङगना मे दुए गोटा जनै छलियै एगो ई नीरज पंकज म जे छथिन हुनका आ एगो हु के जदी आदमी छथि जिनका चार गो बेटी छै हँ हँ बड़की त ओ तोर दू गोटा हँ एगो आबे जब घर त निकल लाग गेल त एगो रहथिन किशोरी दीदी क मम्मी
किशो हँ किशोरी किशोरियामे किशोरीयामे
ओ जब घर तर अंगगना से निकल लग घर नहि खाय
हँ
तब हम जब आबल ले गल्ली बाटे निकले त हुनका ओ पहले दिखा लेते न बैठ बैठ त एगो हुनका चिन्है छलै मतलब तोराङंगगना जेते घ तोराङंगगना के लो चले छै फेरूु कर विक्रम सबके अङंगगना के लग त आब हम चिन्है छियै पहिने नहि चिन्हे ह ना पहिले नहि छै आब तऽ सभ चाची सभके चिन्है छै जानै छै लेकिन ओहि टाइम मे नहि एखनो हुनकर सभके बच्चा बच्चा सभ हम एो विक्रम के चिन्है छियै
हूँ
और पत के बुझेने छियै हम कुने छियै बिक्रम ने बुझेने छ छिये ह ना लड़कियो सबमे हम ककरो कहाँ हमरा याद छै हँ एगो बाबाधाम गेल रहियै बै
हँ रो काली काली पूजा मे आबे ने छियै काली पूजा मे एबै त सबसँ भेट मुलाकात हत न
हँं काली पूजा मे की दिक्कत अच्छा काली पूजामे जाइ छियै तऽ एत छठि भ जाइ छै हमरा सबके मास पाबेन करै छथिन त काली पूजा में जेना ताहि दुआरे नइ होइ छैब जाइयो फेर पाबनि मे शुरू होऽ जाइ छै दू दिन चारि दिन ल जेनाइ होइ नहि को दिक्कत बाज
हू
ने ने छ जेनाइ अछि हँ उएह हँ उऊह हम सोचलियै रह तीने चाइर दिन लेकिन हम सोचे छियै एको दुनू के लऽ क के जाइयए कनि एकरो सबके देखनाइ जरूरी छै गाँव घर के पाबनि सब मतलब होइ छै ने देखते केना बुझते केना एना होइ छै आब ई सब जाय ने जा हम तऽ एहिर एहि बेर सोचने छी
नहि नहि ओकरो सब जबरदस्ती साथ केलक गाँव घर से बेच बेचमे जुड़ल रहयके चाही नइ त
ओ हँ ब ते केना एना हमस बतेलहुँ एना काली पूजा दुर्गा पूजा तऽ के बुझै छै अरे एक सबके गाँवे घर नहि छियै जेना अपना सबके छियौ ने अपन गाँव जायब तऽ एकर त उएह छियै बुझले ओकरा हँ हँ तऽ एकर उएह छै त सब समझेमे नइ आबै छै जे प जेनाइ छै लेकिन हम बेर सोचने छी करलो कनी एक आइ काल्हि फेसबुक सब पर देखे ल देखयन त देख एना आरती होइ छै एना ई होइ छै एना हो कनि नइ होतै त जबरदस्ती हो लोक ज
हँ ह
छ कहियो लोक है
हँ नै मेन छै काली पूजा मे बहुत तरह के लोक से भेंट घट भय जायत ने सब लगभग आबे छै द दुओ दिन केा लेल एको दिन केा सब आ
हूँ हूँ हूँ
हू
हमरा सबके अपना परिवार एगो उमा ददीक चिन्है छलियै उमा दीदी आबथि उमा दीदी क जन छै हुनके बेटी छल अर्पण अर्चन ओकरा सबके चिन ओकरा सबके बातचत जेना ओर अपनो परिवार मे केनाक
हूँ
चली कल त भ गेलो
हूँ
दूगो कल एगो कॉलर ब तीन गो कॉल अपना साथ क लेलियै ने एकटा कलर करलिय खतम करै छै
ठीक छै क लियो
ठीक
ठ